य
आवाज जाइयए?
हू अबैया। की ठीक छी?
गोर लगै छी। हँ, ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ हमहु ठीक छी। आओर, कहाँ किछु बस घुमि रहल छी। बड़ी झाड़ी मे हाय कहल नहि जेए तते गर्मी छैय।
हँ बड्ड गर्मी छलै एहन- एहन जे गर्मी दुइयो चारि दिन आओर पड़ए तऽआदमी पटपटा जेतै।
हूँ तैमऽ तहिना धूप रहै छै तहिना तहन तऽ ई छैय गाछ वृक्ष सभ रहै छैय तऽ एतेक नहि महसूस होइ छैय।
हँ ओहिमे ई छैय कनी रौदायल जे कनि पानि पी लिय तऽ आओर। मोन खराब भऽ जाइ छैय, मनुख कोनो गऽरे नहि। मनुख कोनो गऽरे चैन नहि अछि।
हँ से तऽ छैय हूँ।
अहाँ कहियौ की सब होइ छैय मोन लगै छैय गाममे।
बहुत ज्यादा। ताहिमे नैहरा मे छियै तऽ नैहिरामे के बात तऽ आओर अलग छैय न।
वएह हम दीदीके आय कहलियै एतय छैय ने दीदी तऽ एतय अहाँके लाइट कटि-कटि जाइ छैय ओतऽ अपन इन्वर्टर तिन्वर्टर छैय हम कहलियै कह कतऽ तो राजभोग आ कते तू गंगो तेली वला गप करे छैं जेबाँ से नहि केहे रहऽ दहि हम अपन एते बड़ खुश छी।
एते इनवर्टर के एते रहे छैय तैयो लोक के अथी रहे छैय। नैहरे में निक लागे छैय कतौ लाइटो कटि जाय किछो भी भए जाय तऽ ओतय रहै छैय पाबन्दी भऽ जाइ छैय एगो।
हँ सब तरहे बन्हा जाइ छैय ओतऽ अहाँके किछु करबै ने घुमैयो तुमैयो मतलब जगह नै न छैय।
नहि घुमू नहि ककरोसँ अहाँ बात कए सकै छियै ठीक जँकाँसँ। आ तहन अपन सभ कहथि की हूँ।
तऽ गांममे हमर सभके दलान बड़की टाके छैय तऽ आरामसँ घुमु टहलु कोनो कियो नै छैय पूरा घेरल बेहरल छैय।
हु - हु।
आ ओत से नै छै ओतऽ अहाँ जादा स जादा छत पर जेबै, कतअ जेबै और।
वेहऽ तऽ हमरा सब के छतो पर नै जै छियै ओतऽ सासुर म छतो पर। पर नै जेए दै छेथिन।
ओ नै छत पर जेए दै छेथिन। छतपर गेल ऐल अपन साँझ के नेटवर्क के कारन बड खराब।
हु नै हमरा सब के ओतैइहे नेटवर्क चले छै जादा एते नैहरा मे एलिये। तऽ नैहरे मे कम चलै छै, कहु ओतऽ ह ओतऽ। इ छेलै आन चीज जे छेलै लेकिन नेटवर्क रहै छै, मोबाइल यूज कऽ सकै छि बढ़िया स। लेकिन एतअ इ नै छै, एक तऽ हमर फोर जी मोबाइल छै, एतऽ और जैदा अथि छै।
तहन पूजा भऽ गेल अहाँके गामके।
हूँ एखनो अष्टीजाम भऽ रहल ये, आइयो छेलै गमैया पूजा। हमरा सभके गाँवमे दू दिन होइ छै, जेनाकि एगो भेल डीहबार स्थानम। आ एगो जेना गौआँ सब ने छै, ओ सब मिल क मतलब एगो एहन छै पैघ घर ह तऽ आइब के। ह आइयो भेलै न भाइजी हमर गेल छल, बौआके नै जे देलै सुतल छलै तऽ।
ओ ओहि दिन बड़ सुन्दर लगे पाग जे द देने छेलखिन।
हूँ एहिमे छागरो सब बलि प्रदान होइ छै।
ओ तऽ ओहो परसादी बँटै छै।
परसादि बटै नैय छै लेकिन नोत देलक ओतऽ जा के खाऊ आब एकर सदी ह - ह। ह से छै प्रसादि।
ओ तहन अहाँसभ नै जाइ छियैय, कि अबैये घर पर दै ले।
मतलब पहिले तऽ जै छेलियै, लेकिन आब जे छै ओ खीर क जे परसादी होइ छै। तनुका कहल जाय छै, ओ मतलब घरे घर देल जाय छै। ओतीन ह टेक ट्रैेक्टर पर लेने रहल या तऽ जे रहल ओहि पर लेने रहल, अपन सभके घरे घर पहिले जाइ छलियै हमसभ मंगई ले।
अच्छा हमरा सबके की होइ छै तऽ दस टा छौड़ा धेलक ओ, बाल्टीए बाल्टी- बाल्टी - बाल्टी सभ। द देलक कनी - कनी क, आब तऽ खूब सुन्दर बजै ये बौआ।
उ कहल नै जे तते बजै छै, बन्दर ऐब गेलै बौवा रौ। जे बन्दर आ गेलै सभटा भात खाइए लेलकै तरुओ खै लेलकै।
तऽ बौआ की खेतै, आब बौआ की खेतै तऽ।
बौआ किछो नै खेतै बौआ भुखले रहतै की दूधू पीतै बौआ। बाबू नै खेतै तकारी खेतै तकारी। कते बजे छै से आब मोन क तुरंत‌ उकट्ठी कै के भैग जैत आटा रखने रहे छी। माँ ओय मे पैन दै‌ देत आ भैग जेत एते जल्दी सब भैग जाय छै ओ कहटे मागै ऐय सब बन्दर छौ कनि ओढ़ियेल।
ओ अबै छै अबै स पहिले सोचैय छै, आ इ अपन काज कऽ क भेग गेल।
से तते स्पीड लागत नै की मतलब अथी छै इ मतलब बदमाशी। केलके की मां नानी कतऽ गेलै।
ह आ से काज केला के बाद।
ह नानी
बड टेंशन रहै छै नै?
बड सप केओ कहतौ हम कहलियै हम ठार देतौ चिन्ता कर
हँ, पूरा दिन ई तबाह कऽ देतै। तेनाके एखन तऽ नहि प्लान छै जायके दिल्ली?
नहि हमर एग्जाम भऽ जेतै, परीक्षा भऽ जेतै तहने काल्हि होइ स्थ सेहो।
हम्म, हम्मऽ। तहन तऽ बड़ अथी छै, एखैन रहऽ पड़त गाममे।
हॉं धिकार
ओ हॅं, अच्छा ओ धऽ चलि गेलखिन रू-रू-रूम पर?
हँऽ एलखिन रूम पर, तामर थी हँऽ हिनका कनी, ह निश्चिंत नहि छी, हिनका दिक्कत भऽ जाइ छै, बात बुझै नैय छियै?
हँ अहाँ वला तऽ अल-अलग रहै छलए, हिनका सभ वला अलग भऽ जाइ छै, सभ तरहे दिक्कत अहू सबके तऽ रूम बदलऽ पड़त?
नहि एखन तऽ फिलहाल ओहै मे छियै, पर्दा दऽ देलियै न अ किचेन लग तऽ नीक लागै छै देखय मे, रहै छै पूरा।
अच्छा हँ-हँ, झाजी कहने छलखिन ओ जे गेल छलखिन, ई सब पर्दा लय जे गेल छलखिन ने तऽ कऽहने छलखिन, जे गेल छलहुँ।
हँ तऽ ओहैऽ दए देलकै, तैयो दिक्कत भऽ जाइ छै हिनका। नैय मतलब सही सँ बात करै छथिन ने हँ ह एखन छै आम के मौसम तऽ।
आम लीची पकड़ा गेल, आ एतेक गर्मी छै तऽ, दिल्ली में तऽ और पड़ैत हेतै। दिल्ली के मौसम एताऽ से जादा खराब रहै छै ने। अहाँके तऽ और रौ-रौदे वला मे पइर जाइयैऽ।
हँ गाँव तऽ गाँवे होइ छै, दीद केहनो खराब होइ छै, तैयो गाम-गाम भेलै। वैह छै।
किछो नहि वैह बस जाइ छियै, आब खाना बनतै, फेमे सुनलौ अहाँ पोखैर में माछ मारय लै गैल छेलहुँ बंसी स?